हलो
गोर लागैइ छी
खूब जीबू आनन्द रहू ठीक छी
ठीक छी अहाँस
हमहुं सब ठीक छी की करैय छी
नहि किछो करैइ छलहुँ कहलियै कि फोन कऽ लैइ छीअइ काल्हि तऽ आधे पर गप कटि गेल छला न तऽ कहलियै कि नीकसँ कहानी सब कहथिन काकी
अच्छा अच्छा खेलौं खेनाइ खेलौ
खाना खेलौं हेँ दिनमे तऽ अहाँके अथी छला न ई परदा दी नहि छला तऽ हुनके छलैनि न छाया मतलब बरखी जे कहैइ छी अपना सबके अथी में एगो ब्राह्मण छलए तऽ उएह खाना खेलक आ बुझिते छियैइ परसू तऽ लाइट कट कटि गेल छलेइ एहन लाइट जे कटल छैइ काल्हि लाइट न आयल छला आइयो लाइट नई आयल त मोबाइले सब चार्ज ने होय छला आधे में रहि गेल छला गप्पो सब
हँअ्
तब और सभ कहियौ बौआसभ ठीक अछि तब कतऽ छिय अहाँ तऽ जतऽ जनेउ होइ छै छलै ओत छियै कि मतलब एम्हरे आइब गेलियै
नहि जतय जनेउ होइ छलए ओतऽ हँ नानी गाम चलि आयल छी जत ज हँ हँ जत जनउ होइ छलै तत स चलि आयल छी आँहुठाम अहाँ के नानियो गाम स बहुत विध होइ छै न तऽ उएहसभ ओरियान हँ हँ उएह ओरियान करय ल आयल छी
कथी सब ओना ओरिआबऽ पड़ै छै ये
बहुत चीज ओरियाब पड़ैत छै आइेसँ होइ छै ओरियान आइ नानी माय जे छथि से सभटा चाउर सभ छलैए ओकरा सभके फटकि कऽ रखलक ऐ तखन आइ चूड़ा कुटेलकैया फेर काल्हि खना गहुंम पिसेतै
चुड़लाई बनतै हँ हँ हँ हँ चुड़लाइ बनतै तिलबा बनतै
नाबै छियै से
चूड़लाइ चूड़ाके भूजि कऽ चूड़ाके भूजि देलहुँ लोहिआमे आ तखन जाहि हिसाब स चूड़ा रहल ताहि हिसाब से गुड़ धऽ देलहुॅं ओहि हिसाब स पानि धऽ देलहुॅं त
आ जेना देखै छियै कते आदमी के जे गुड़ और चूरा देलक कनि देर जे छुटि गेल तऽ गोल गोल घुमिते नहि रहै छै मतलब गोलाइते नहि रहै छै से किया
बेसी भऽ जाइ छै ओकर जे पाक बनै छै ने चुड़लाइ के ओ अहाँके मतलब कड़क नहि हेबाक चाही नै लरम रहबाक चाही नय कड़क हेबाक चाही बिचबीचबा पर रहबाक चाही खड़ा हो गेल हँ ओ अहाँ के टाइटो भऽ जाय तैयो खराब छै
अपना सबमे होइ छै जेना जखन पाथ बनाबैत रहै छियै तखन जे जूठा भए गेल तऽ तबो खराब भ जाइ छै
हँ हँ हँ केओ ऐंठ कऽ देलक कोनो बच्चा तहनो भऽ गेल केओ ठार रहल तखनो अहाँके के खराब भऽ गेल किछो जे रहै छै न एहन टोना वला चीज तऽ अहाँके ओहिसँ खराब भऽ जाइ छै
केतबो उएह छै फेर केतबो नीक करबै न तऽ नीक होयबे नहि करत
नहि नहि तकर बाद ओहि दिन नीक बनिते नहि छै तहन दोसर दिन बनबय पड़त
अच्छा तब और कथीसभ बनेलियै अथी लाइयो बनेलियै कि मुरही के
नहि लाइ नहि पड़ै छै एहिमे चूड़लाइ पड़े छै तिलबा
मुरहियो के तऽ ओनाहे तब लाइ बनैत हेतै जेना बनैया एकर चूड़ा के खाली मुरही मे ई छै कि भुजय नहि पड़ल
नहि मुरही तऽ भुजले रहै छै तऽ ओकरा भूजय नहि पड़ल
मुरही वला नहि एहिमे जनौसममे अथि चुड़लाइए पड़ैत छै ने
हँ हँ चुड़लाइ पड़त तिलबा पड़त चीनी बाला पूरी बनतै काल्हि खना
चिन्नीवला पुड़ियो बन बै ई सब सबटा बना कऽ फेर लऽ जायल जाइ छै मेनवला जगह
हँ हँ परसू खुना भोरे भोर चलि जेबै ने परसू माटि मंगल छै
हँ तऽ माटि मंगल दिनसँ मेन त्यौहार तऽ ओतहिसँ तैयार होइत छै
हँ हँ मेन त्यहारारो तेस
माटि मंगल मे ई जे कथी होइ छै माटि मंगलमे स्टार्टिंग से कहिय ने कथी रहय छै
माटि मङ्गलमे अहाँके एतै से जेतै नानिे गामसँ एक बरुआ छै हँ तऽ एक बर लेलहाँके के पाँचटा साड़ी जेतै पाँचटा थारी जेतय पाँचटा बटी जेत पाँचटा चरखा जेतय तखन हँ हँ पाँचटा के सभ चीज पाँचटा जनउ के बाग जेते सूत जे होइया सूत
हँ हँ सूत जे भैया आ फेर चरखा साथे ओ ने सुत रहै छै जे चरखा बनी छै सरखामे जे सूत बनायल जाइ छै
हँ तकर बाद अहाँके ओ पाँचो औरतके नवका साड़ी पहिरायल जेतय है आ नवका साड़ी पहिर के पोखरि जेते माटि कोरि कऽ अनते बरुए देते कोरि कोरि क का पोखरिमे सा
बरुए सरदैटे छै
हँ आ ओ पाछो औरत माथा पर लऽ कऽ पोखरि से घर एतैय आ तखन उएह मर आ
नीक लगैत रहै जे अपन माटि सब सब साथे मे रहल चलैत चलैत फेर माटि लऽ कऽउ फेर अपनासभके ईसभ चीज नीक अथी त्यौहार छै मिथिलाके
हँ हँ बड नीक ई बहुत बड़का संस्कार छै
बहुत बड़ा मेन तऽ इएह छै बिियाह से पहिले इएह भेलै ने भेलहि एक बाद फेर द
बौआ जे देखैया ओ बरुआके तैयार भेल से तऽ बौआ खूब तंग करैया जे हमर कहिया हैत
छ आ जब तक तऽ इहो छै ने जब तक जनेउनी हेतैय तब तक
नहि नहि आ देह पवित्र नहि ने होइ छै अपना य तऽ देह पवित्र भेनाइ जरूरी छै ने
ह हमरो तऽ देखे नइ छै जनेउ जेकि जे से कोन पवित्रते रहै छियै कहियो नहेलहुँ कहियो ने नहेलहुँ आइ काल्हि तऽ जेहने रहल तेहने चलै छै ने तब ओ जे करै छै से करै करल चाही
हँ हँ हँ से छै
तैस त नान म कथी करर च लैत
नानीमे सुति रहली
सीतोड अलके
हँ हँ थाकि गेलखिन ओ बहुते कहल चूड़ तूड़ा सब जे कुटेले या ओकर फटकलकै या रखलकै या तऽ कनि मेहन केनाते होइ छै ने काज त्योहार मे अहाँके
सा त्यौहार मे तऽ मेहनत
हँ चाउर अलग रखलकै यए चाउरके मोटरी तखन आटाके मोटरी अलग रखलकैए फेर चूड़ाके अलग एकटा बाइन्ध कऽ रखलकै या आधा चूड़ा रखलकै चुड़लाइ लए सभटा जेतै न हँ हँ
आ मेहनत छइहे कि ई दुनू तऽ तंगो खूब करैत हैत
नहि करैया एखन एकरे तुरिये जे बच्चासभ छै न से अहाँके नहि करैए तंग हम तऽ काइले जायवला रहियै आ अहाँके काल्हो ई परेशान कऽ देलक बौआ बड़की जे हम नइ जैब नइ जैब तऽ नानी माँ कहलखिन जे आइ रुकि जो कोनो बात नहि बौआ के मन नइ होइन छैन तऽ आइ रुकि जाउ काइल चैल जैब
इ स ई सब खेले दुुआरे सब रुकल
हँ हँ आ से सभटा तैयार तैयार भेल छलहुँ ह आ तखन जे विदा भेलै ह गाड़ी वला आयल प्रजंत आ तखन नई गेलेया नई तखन फेर अहाँ कक्का के फोन केलियनि हेँ जे एना एना ओ नहि अबैए जिद्द करै य तऽ कोनो बात नई नई आउ अहूँ रहि जाउ हँ
नई ठीके कलहुँ की तऽ अहूँ तऽ अपन जे कपड़ा सब खरीदने छलही से तऽ लय गेल हेबय न
से सब तऽ आइन लेने छियै
आनि लेली फेर ई जे बरुआ सबके सभके खरीद लेली
हँअ् हँअ् बड़ुओके खरीद लेने छियै
ठीके केलियए तऽ
हँअ बरुआके देलये आ बरुआ माय के देलियै बरुआ बाप के देलियनि ह बरुआ के जे के लेथिन किनका देलियैन ह बरुआ के दूटा बहीन छथिन तिनका देलियनि ह
पितिआइनो लए लेलियै न
हँ हँ पितिआइनो बच्चा के छैनि मुड़न ते एकटा पितिआइनल ले एकटा हुनकर बच्चा ल लेलियैन
नई तऽ ठीके कैलहु ल लेलिए की
हँ फेर लहठी लेलियै हँ लहठियो लेलियै
हँ एकरो दुनू लए खरीदने छलियै बौओ सब ल की कपड़ा सब
नई बौआ सबके बहुत भेटल ऐ कपड़ा अहाँके ओहो हँअ् हँअ् ओ एलखिन ह मौसी जे एलखिन ह दिल्ली वाली मौसी ओहो हँअ् ओहो लक एलखिन ह दुनू लए कऽ कपड़ा हमरो लए कपड़ा
नीके अइछ तब तऽ
हँ आ ओहो मौसीके बेटाके मूड़न भेल छलनि ह तऽ ओहो देने छलखिन ह तऽ ओहो छै छई हे
तऽ तई दुआरे एकरा सब ल नई खरीदलहु ह कपड़ा
आ जनउमे आब फेर एखन रातिमे तक तब तऽ आब जेबे काइल तऽ रहबे करबै न
हँ देखियौ ने रातिमे तऽ की होइ छै कक्का नई होइ छैनि बनैयल खेनाइ पिनाइ
हँ तऽ हुनका तऽ दिक्कत होइत हेतैन घरो मे बनल रहल तऽ अपन खेलइत तऽ ओनाहो तऽ देखिते छलियै बनलो नई रहै छलै घर मे तऽ नहिहे खाइत छलैथ लगभग
हँअ तऽ ओ एखन कहियो चूड़ा आम खाइ छैथ कहियो चूड़ा दूध खाइत छैथ इ हा खा कऽ रहैत छे तहि सब दुआरे हम कहैइ छलियै जे हँअ तहि सब दुआरे हम कहैइ छलिऐ जे हम बीस तारिख के ओहिठामा उन्नीस के उद्योग छलैया तऽ बीस कऽ चलि जायब आ तखन तेइस तारीखके छै माटि म्ंगल तऽ तेइस तारीखके चलि आयब
हँअ् सेहो ठीक लेकिन दूरी भऽ जाइ छैय ना आब जाउ नई होइत रहै छय फेर बढ़ियाँ हइस एके बेर में सभ टाऽ कलिअ
हँअ् बच्चा सब लऽ के तऽ अहाँ बुझिते छियै कते झंझट भऽ जाइ छैइ
ह झञजर तऽ होइते छै कि
ताहि दुआरे बिहार उम्हरो बहैय बौआ
बिहरिका कनि आयल छलए हवा तेजी मे बहल फेर अखन बंन्द भऽ गेलै ह
एमहर तऽ बड्ड बिहाड़ि बोहैया लाइि ताइटि सब चलि गेल
लाट सए सठ कट ल
ह भऽ गेल करीब अहाँके पाँच मिनट से बिहाड़ि होइया
नहि इम्हर नहि आयलए कनि हवा बहैत छलए तेजीमे लेकिन फेर ठीक भऽ गेल
ह नहि इमहर खूब बिहारड़ होइया
आइ दस एखन मोबाइल एखन जादा नहि चलाबैत हे तब ओतऽ एक मोबाइले ह
हँ एखन मोबाइल धले रहैया लेकिन हमरे टाइम नहि भेटैया तऽ हम कतयसँ फोन करब तते हल्ला करैत रहै छै ई सब खेलइत रहय छै
हँ सेहो छै
हँ तऽ ओहिमे केना फोन करू तैँ नहि करैत छी फोन
नहि ठीके छै ने तब आदमी के खाली ए भ के फोन केयल चाही कनी नीक से गप होइ छै
हँ हँ हँ
आ एखन ओकरो सबके पढ़ैके कोनो अथी नहि हेतै किताबो सब नहिए ले रह अपन खेले रियौ छुट्टीमे की करतै खेलबे करतै नय
हँ आ काल् से इसकुलो खुलि गेलैया
काल्हि से खुलि गेलियै इसकुल
हँ काल्हि तऽ खुलि गेलैए इसकुल
ओकरा तऽ देखते छियै कतबो मास्टर मारते तऽ ओहो नहिे पढ़ै छै आ ओ छोटका तऽ बड़की तऽ पढ़बो करैए आ छोटका पढ़बो नहि करैत छै
हँ बड़की पढ़ैया छोटका नहि पढ़ैया
ओकरा डरे नहि होइ छै ओकरा डरे नहि कतबो मास्टर किछो कहि लेतै ओ कहै छै चाहे किछु भऽ जायत लेकिन हम पढ़ब ने
हँ
आओर सब ठीके अछि तब
हँ अहाँ कीसभ खेलहुँ हेँ
अखन खेलहुँ अहाँके उएह दिनमे जे बनल छलए सब्जी आलू परोड़ आलू आ रोटी छल तऽ तेलमे द रोटी छल तेल देलके
हँ
दिन के रोटी छले ने तऽ मम्मी तैर देलकै इम्हर मम्मी सब कनि कनि भात खेलक नन। कवला फेर आम आनलहु घरसँ मालदह आम छलय कलकतिया तखन नहि पकै छै एगो कोन दे नाम छल ब छलै तऽ ओहो गलतीसँ आनिि लेलियै नहि पकड़ल छलै तऽ फेर ओकरा फेकलहुँ बड़ खटटा खटटा लगै छल तऽ फेर नीक ीक आमसभ खेलहुॅं हें सएह सब ठीक छै तब चाची की बादमे फोन करब फेर
अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक